ओ,
हाॅं, हलो।
हाॅं, अखाढ़ी घड़ी जे होइ छै।
हाॅं,
ई पाबैन सबके होइ छै।
नहि, सबके नहि होइ छै, सब जगह नहि होइ छै। सब जगह, सब महिनामे, जेना अखाढ़ोमे होइ छै। छै, साउनोमे होइ छै, साउनमे बहुते पूर्णिमा दिन होइ छै।
हूॅं।
आ बहुते के, टेमीके बाद जे बुध पकड़ायल,
हूॅं,
ओहो दिना होइ छै।
आ, ई अखाढ़ में जे होइ छै, से कोन तीथ के होइ छै।
चौठके होइ छै।
चौठके,
हाॅं।
चौठ जहिया पाबै छै, चौठ जहिया, शइन कऽ पाबै छै। छै, की
चौठ, शइन के जे चौठ पयैल ने
ओहि दिन होइ छै, शइनेके बेसी महत्व छै एकर।
शनियाही घड़ी, एकरे शनियही घड़ी कहै छै।
अच्छा, तऽ एहिमे की सब बनैय छै।
धर्मराज रहै छथिन ने,
हाॅं।
तऽ धर्मराजक, ओ चौदहो देवान देवता
जे धर्मराजे, जिनका रहै हुनके ई पाबैन हेबौ करै छै, हाॅं, हूॅं।
धर्मराज त हुनकर मतलब, चौदहो देवान, चौदह टा देवता रहै छथिन। हुनकर, हाॅं हुनकर बर्तन होइ छै, थार, कसला, टुनिआ माटिके, ओ कुम्हारके बुझल रहै छथि, पहिलैए दऽ गेल।
अच्छा।
तऽ ओ लोक लए कऽ रखने रहल, आ एहिसे पाबैनसे दू तीन दिन पहिले।
हूॅं।
गहूमके, बीछ फटैकिकऽ तहन ओकरा पइनमे, पइनमे फुलाकऽ, उखरिमे कुट कऽ आ तहन नब नीक धोतीपर पुरुखक धोती तऽ खाराब नहि ना होइ छै
हँ शुद्ध भेलै हँ।
पुरुषक धोतिएपर ओ धोतीके खीच कऽ आ तहन पकाए या खाट रहल खाट पर म बिछा कऽ तहन सुखबै छै आ कौआ मैना हँ कौआ मैना मुँह नहि दइ धियापुता नहि छुबै ताहि दुआरे ओकरा दू चारि घंटा रौद में बसि के ओगरि कय सुखेलक सूप कोनिया सबके धोइ कय राखलक लोक तहन ओहि धुअल सूपसँ फटकि करलक दुशासन कालि क तहन आब तऽ जाँतमे पीसल नहि होइ छै।
हुं।
मशीन धोने रहे छै त सब अखन बुझल रहत शीने म मशीने म पी
हू।
पीसा क आइ अनलक।
हुं।
तहन ओ गुड़ बला पूरी होइ छै। मिठका मिठका गुड़ गुड़ो सब आब ओते लोक नहि खाइ छै तऽ चीनीयो दऽ देलक लेकिन शुद्ध दुआरे कनी गुड़ देबे करै छै हँ।
सेहो बनै छै ने।
रोट बनै छै। तीन गो हँ तीन गो चारि गो रोट बनल मोट मोट रोट बनै छै रोटमे तऽ घी दय छै खस्ता दुआारे नारियल छहारा।
आ इ गहूँमे के आटा मे बनेय
गहुँमेक आटा क हँ। आ पूड़ी बनै छै चौदह गो त चौदह दुन अठाइस टा तऽ पूरी बनै छै। एगो पर हँ ओ केराके पत्तापर हँ केराक के पत्ता पर म खीर बनैत छै पूरा दूधे मे ओहिमे पानि तानि नहि परैल हँ।
खीर मे चीन्नी पड़ै छै कि?
चीनी दै छै हँ चीनी दै छै। आ ओ अपन केरा के पत्ता पर मे साँझ मे जहन ओ पूरी खीर ई सब चीज बनि गेल। साग अनूने गेनहारी के साग भूजे भूजल जाय छै। हँ नमक नहि परै छै ओ अपन भूजि कऽ राखलक। आ साँझ जहन पड़ै छै तऽ एगो पुरुष घरक जे पुरूख रहै छथिन ओहो सहल रहैए छथिन।
ओहिमे पुरुषे चढ़बै छै।
हँ हँ आ जनानियो जे नहि नहि। आ जे बनबै छथिन ओहो सहले रहै छथिन।
हूम्म।
घर अङना सब नीप कऽ अपन रखने रहल नबका चूल्हा पर म
फेर ओइ दिन फेर से अथी करैत हेथिन न सिन्दूर सॅं पीठार सॅं
सबटा हुनका छछाड़ल जाइ छै।
हूम्म।
नहेलाक बाद सबसँ पहिले भगवतीये के छछाड़ि कऽ आ पूरा पीठार से पूरा ढ़ौर दै छै आ तहन फेर भगवती सिन्दूर हॅं दूध मे सिन्दूर दऽ कऽ आ हुनका फेर भगवतीक ओहन लत त्ती बनेए कऽ फूल जेना भगवती रहै छथिन सबटा से बनेए हुनका नीक कऽ हुनकर टिकली अलगे रहै छनि हँ अलगे हुनकर टिकली सात गो टिकली रहै छनि हँ आ भगबती नबका अचरी होइ छै जकरा म
मौर झाँप
झांप झांपो चढ़ेलक आइये बदलल जाय छै घड़ीये पाबैन पाबनि दिन साल में एके बेर। त ओ सब चीज कऽ क आ तहन एमहुरका सबचीज बनेलक आ इ सबचीज बनेएकऽ राखलक तहन साँझ में पुरुष फेर नहेएकऽ केराक पत्ता पर मे चौदऽ ठुम एगो पूरी पर म खीर दऽ कऽ फेर उपर से पूरीये से एगो झाँपि दै छै आम देलक हँ। बीज्जू आम पड़ै छै। बिज्जू आम कटहर छाल्ही हँ छाल्ही। सब चीज पड़ै छै साग रहै छै से सुपारी। देलक। आ एगो सरबा म दीप लेसल जाइ छै एगो सरबा म तील, तील सुपारी या गुड़।
अच्छा से सरबा मे
हॅं देल जाइ छै हँ। आ तहन इ रोट रहै छै से रोट अपन चढ़ेलक।
त रोट त तोइड़ - तोइड़ क ने चढ़ैत हेतै च चाइरे गोर अच्छा। सौंसे सौंसे हँ।
सौंसे रोट रहै छै। तीन गो रोट रहै छै सौंसे सौंसे हँ से सब। चढ़ेए के आ दीप रहै छै दीप मे तेल बत्ती दऽ के भगवती लग राखि दै। कियो जे परगोतरी रहै छथिन जेना बेटी भेलै परगोतरी। धी बेटीके जे बियाह भऽ जाइ छै त ओ परगोतरी भऽ गेलै उ नै दीप देखै छथिन।
अच्छा ओ नै द
नै भगिन मान सब जे रहल बेटी जमाय नाइत नातिन इ सब चीज इ सब नै देखै छै दीप। अपना घरक जे रहै छै हँ तहन सब चीज चढ़ेए कऽ घर बन्द कऽ देल जाइ छै फेर घर खोलि कऽ हुनका अपन दीप सब देखलक।
हूं।
आ तहन ओहि दीपकेँ बुझाए देल जाइ छै।
अच्छा!
आ ओही घरे में तहन सब खाइ छै।
अच्छा ओ घरे में खाइ छै, तऽ ओहिमे हाथ धोइत हेतै ओतै।
ओहि घरे में मैटे के लेकिन उ भगवती वाला घर रहै छै। चाही, कियाक तऽ हाथ धोत ओतेक ओ जे साले- साले जे ई सबटा गाड़ल जेतै तऽ प्लास्टर कैलवला घरमे तऽ नहि हेतै, तऽ ताहि दुआरे केलाके पत्तो जे रहै छै सेहो। पाइनों हाथो धोतै तऽ ओहिमे, माटि कोर के अपन गढ्ढा कऽ के रखने रहल। तब अपन खेलक ओतेक तऽ नैय सठै छैय। जे बचल से ओहि गड्ढा मे कै गारि दैय छैय।
आ बाहरो नैय जाइ छैय, उ प्रसाद।
नैय- नैय।
जेकरा दैय के छैय
अलगसँ बनैय के दियौ बाहर जे बेसी एमहर बनेनै रहबै छुट्टा से बनै के दिऔ आ तरकारी त बनैकै राखबै तऽ ओ अपन खाउल।
अच्छा आ फेर तऽ जे खेलक से खेलक आ जे बैच गेल से गारि दिऔ तखने ने ई नैय जे मतलब भोरोमे खाउ पिउ से नैय।
एहिमे से नहि होइ छै, साउनवला सबमें होइ छै, एहिमे नहि होइ छै।
हूं।
आ तहन फेरसँ भगवती निपल जाइ छैथ।
अच्छा!
हुनका ओ आइंठ भऽ गेलैने।
तखने राते के।
हँ राइते कै
तखन जे निपल जाय छथिन तऽ खेनैय-पिनैय आदमी रह छै, उ आदमी ते नैय नीप सकैय यै।
किया रहतैय, जे चढ़बै छथिन उ तऽ ओनाही भुखले ने रहैय छैय। हँ उहैय-उहैय पुरुखे-पुरुखे नीप दैय छथिन। फेर ओय दिना हाँ। फेर नीप हुनका फेर फूल सब चढाकऽ धूप दीप देखा कऽ
हँ।
हुनका ओहि दिन पूजा भेलैय नैय, साल में एक्के दिन पूजा हुनकर ऐसैय बेसी भेलैय सबचीज में हुनका कपड़ा अंचरी।
ई धर्मराज जिनका रहैय छैन, हुनके होइ छैन नैय। काली जिनका रहैय छैन, हुनका सबके इ पाबनि नैय होइ छैन घरै पर।
तऽ बेसी ई अथी झांप सब नैय चढबैय फेर झाँपो सब धर्ममे राजेके चढै छाइन। हूं।
आ सौनमे होइ छै से पूर्णिमा के होइ छैय।
हँ -हँ।
टेमी जे भेल आ टेमी के जे बाद जे पूर्णिमा के बुध पेलक ओहि, हाँ टेमी के बाद अगर टेमीए दिन बुध पाबि गेल तऽ ओहि दिन आ नैय तऽ परात पैयलक तऽ ओहि दिन भेल, हँ। ओय मे होइ छैय तऽ ओय मे की कहैय छै लोक दोसरो दिन खेलक आ बाहरो गेल, एहन नैय छैय, जे घरे में।
पूड़ी सब ने बनै छैय।
ओयमे दालि वला पूड़ी बनैय छैय, चीनीयो वला बनैय छैय हां।
आ ऐइमें से नैय छैय।
बनै छैय ते जायगो जकरा घर मे पुरुख छैय
हँ
तैय हिसाबसै बनैय छैय, जेना बाबा भेल हँ जतेक घरमे पुरुख रहतैय, ओहि हिसाबसै रोट बनतैय। ऐ बजरंग बली के अलग, आ तखन जाय तब उउ चढ़ल, ओहिमे दहियो सब होइ छैय। हमरा सबके उमहर जे होइ छैय त हँ हँ मटकुरी मे दहियो जना चौड़चन पौरल जाइ छैय ने दही सब, तेनाहिते पहिलैइये एक दिन पहिले नहाए सुनाए कऽ अखरा चूल्हा पर दूध औंट कऽ दही पौरलक लोक।
हुं।
फेर दोसर दिन पाबनि भेल तऽ ओहि दिन घर अंगना नीप कऽ सभचीज आ पाबनि मे ओहिमे तऽ दालि बला पूरी तऽ कहे छै मूँंग के दालि के होइ छै बढ़ियां अपन शुद्ध भेलै अपन रहै छै तऽ मूंगेके दालि कऽ उला कऽ नये चूल्हा पर दरड़ि कऽ सभचीज कए कऽ हँ केलक मुँगेके आ इहोमे आम काटि कटहर नहि रहे छै आम कटहर चहरतै जा कटहर तऽ रहै छै अथी वला भदैया सब जे रहल तऽ ओ सब पाकल तऽ कटहर रहल त आम त नहि रहल आ नहि रहल त आमो कटहर चढ़ा सकै साड़ी से चढ़ै छै। हॅं ओहिमे बहुत ठाम साड़ी चूड़ी सिंगार के जे सब होय छै, मौनी रहै छै, मौनी में सिंगार के समान चढ़ाउ आ भगवती के अचरी जे रहै छनि ओहि
हूँ।
लोक राखि देलक साड़ी। हूॅं तऽ ओहिमे सभचीज चढ़ै छै तऽ जकरा घरमे जते पुरुष छै तते बनतै। रोट तऽ रोट मे लोक चाउरो कनि पिसा क दै छै अरबा चाउर के आ गहुमो जे वैह कूटेने रहे छै ओनाहिते जेनाहित कतेक घड़ी पाबनिमे जेनाहिते चौड़चनमे सुखबै छै धोए कऽ कुटाए कऽ अथी करे छै पिसबै छै तेनाहिते ओ गहुमो के आंटा रहल चाउरो के आंटा रहल आ नारियल छोहारा आ खाली घी मे पूरा मलल गेल आ घीये मे तब पर
हँ घी शुद्ध भेलै ने घी शुद्ध भेल होइ छै।
आ खूब हाथसँ भगवान धर्मराज बाबाके नाम लए कऽ लोक बनेलक हँ लेकिन ओहिमे जे हमरा सबके उम्हर होइ छै से, अपन घर मे चढ़ल, सब चीज भेल। फेर गेट बंद कए कऽ, लोक अपन गोर लागलक, ओतय ई नहि छै जे परगोतरी नहि अथी करतै, दीप नहि देखलक, सब दीप देखलक। हँ, आ बाहर निकालि कऽ अपन खाउ, हँ। चढ़ै छै केले पत्ता पर, लेकिन बाहर निकालि कऽ फेर सब खाइ जाउ, जेना सब आब एक अंगनामे तऽ भगवती रहै छथिन एके अंगनामे। आ सब त आब अलग -अलग अंगना मे चलि जाय छै, आब तऽ ई नहि छै जे सब पहिलुका जेका एक अंगना मे रहै छै। तऽ अपन सभ ह, आयल अपन प्रसाद चढ़ा कऽ सब अपन- अपन अंगना